हैलो, हा जय श्री- जय श्री झूलेलाल ‌कीअं आहियो?
बढ़िया, तव्हां कीअं आहियो?
हिकु नंबर बढ़िया।
हा, ॿियो ॿुधायो तव्हां किथां था ॻाल्हायो?
मां, खंडवा मां थी ॻाल्हायांव।
अच्छा, तवां खंडवा मां था ॻाल्हायो? बढ़िया मां त पुणे मां थी ॻाल्हायांव।
अच्छा! त पूने में छा कंदा आहियो पुने में?
मां त पढ़ाई, भला एम बी ए जी पढ़ाई करण आई आयां पुणे।
अच्छा, त मतलब? तंहिंमहिल छा थियो तव? के केतिरा साल थिया तव्?
अञा त मूंखे हिकु ही साल थियो आहे, अचंदे उहे।
अच्छा।
हा।
हा त, ॿियो ॿुधायो? सभु बढ़िया, रोटी पाणी थी वेई?
हा, हा थी वेई, हाणे मां चकर ते निकिती हुयमि, तव्हांजी थी वियोव?
हा, हा रोटी पाणी त कॾो को थी वई। मतिलबु अॼु मान त रोटी खा खाधीं न माने अॼु त रोटी खाधी न, मां, मां अरे छा आहे। की मुंहिंजी बुआ आयल आहे, त न मां न ॿाहिरां जो खाई आयमि‌।
अच्छा ॿाहिर जो खाई आहियेव? हीअं ॿाहिरि जो न खाइबी तव जंक फूड।
हा, हो त मां न खाईंदी आहियां‌। मां ॾाढी हेल्थ कॉन्शियस आहियां, पर न। छाहे की अॾु थी वियो, त ईअं थोरी सी ग़लती थी वई। त हाणे, कल्ह वरी मां जिमें जिम वग़ैरह कंदी आहे त कल्ह हुनमें जिम में पूरो हिसाब क्लीअर
अच्छा हीअं कंदव? हा सही आ, मां अॼु त ॿुधायव हुते पुने में दूर दूर आहिनि सभु, त अन हलंदे हलंदे असांजो थी वेंदो तवि वज़न घट, हुते सबु दूर हुथे सभु दूर दूर ई आहिनि न, हा हुते पैदल पैदल ई व हा, त हुते बसि पैदल पैदल ई वेंदी आहियां बसि।
हा सही आं, त तां त हिकु गाॾी वठी रखो न पो
न गाॾी छा ई कंदासीं यार? हिकु मतलबु ॿ सालनि लाइ गाॾी फालतू आहे न ख़र्चो?
त हिन महिल, तां हेॾी पैदल पैदल हो था कयो, मतलबु ॾाढा कठिन परिस्थिती में आहियो‌
हा, त हाणे शा कयूं हाणे? करिणो पइदों आहे न पढ़ाई जे, कुझु त त्यागणो पइदों आहे।
हा, इहो बि सही आं। ॿियो ॿुधायो, तव्हांजे घर में केर केर तव?
मुंहिंजे घर में बसि मां आहियां, मुंहिंजी मम्मी अउ मुंहिंजो पप्पा, असां ट्रे आहियूं।
अच्छा, त तां सिंगल चाइल्ड आहियो छा?
हा, मां सिंगल चाइल्ड आहियां, तव्हांजे घर में केरु केरु थव?
मां, मुंहिंजी मम्मी- पपा और मुंहिंजो हिकु नंढो भाउ आहे।
अच्छा नंढो भा बि थव‌ अच्छा, तव्हां केहिड़ी क्लास में आयो?
मां त कॉलेज में आहियां, मतलब मां मतलब बीकॉम थी कयां।
अच्छा, बीकॉम था कयो?
हा, हुन खां पोइ मां एम बीए कंदमि, मां एम बीए जो सोचियो आहे।
कित्था कंदव एम बीए?
मां इंदौर मां सोचां थी, जोकी खंडवा खां पासे इंदौर ई आहे।
अच्छा, तव्हां खंडवा में रहंदा आयो हा, खंडवा में आहे कुछु घुमण लाइ?
खंडवा में आहे त सही, इअं जीअं दादा जी मदिंर आहे।
अच्छा, मां ॾाढो ॿुधो आ दादाजी मंदर जे बारे में।
हा, हाणे गुरू पूर्णिमा बि त अचे थी
अच्छा, हुन में छा थींदो तव्?
जीअं, हू दादाजी महाराज जी हू हूंदी आ, मतलबु हुन ॾींहुं हुननि जो हुननि बर्डे हूंदो थन?
अच्छा, बर्डे हूंदो तनि हा
हा, त हुन दादाजी हा, त हो गुरू पूर्णिमा मन्हाईन्दा आहिनि। हा, ह असां त एॾी मौज रहंदी आं हिते, एॾी मौज रहंदी आ एॾी खल्क खल्क ईंदी आं ॿाहिरां खां गांव, गांव जेॾी खल्क ईंदी आं, पूरो खंडवा हेॾो झूम उठंदो आहे।
बढ़िया आहे, न मां आई त न आहियां पर मुंहिंजा अन हो रहंदा आहिनि, मम्मी, मम्मी जा माइट रहंदा आहिनि।
अच्छा, मम्मी जा प माइट रहंदा थव?
हा, त मां लॻी हिकु बार आई आहियां।
अच्छा, त हिते तां शा घुमियो इयो पो?
मां त दादा जी मंदरु ॿुधायोमाव न दादा जी मंदिर, हो हिकु नाक्चुन बि तव् न तव्हांजे हिते ॾाढी वॾी नंढी? हा, त हुते बि वई आयां मां।
ॾाढा हो एक्सीडेंट्स थींदा एन, मतलब।
अच्छा
हा, त उते अ्न, हा त हुते ईअं माण्हूं डुबी वेंदा एन, जीअं कोई वेंदो आहे न। हा, ते उहो, उहो ॾाढो रिस्की आहे।
अच्छा, तहां न वेंदा हूंदव पो उते?
न असां उते घट ई वेंदा आयूं, ॾाढो मतलब अगर वेंदा बि आयूं त, पाणी जे हिते न वेंदायूं।
अच्छा ईअं, हा सही आ न, ईअं थिए थो त शों ई ता वञो।
हा, उहोई न, पांजी न जान जोखिम में छो लॻायूं।
हा, इहो बि सही ता चयो, हा ॿयो सभ बढ़िया, तहांजो घर में मतलब तहां हे ई आयो, हेतरा ई माण्हूं आयो, सिंगल माना सिंगल फैमली आयो?
न न, मां केसां रहिंदायूं, पर अलॻ अलॻ रहिंदायूं।
अच्छा, अलॻ अलॻ रहिंदायो, बढ़िया आहे, हा!
मतलब विच में यहां, थी वयो हो बटवारो
अच्छा, विच में बेटावा, बटवारो थ्यो तव, बढ़िया है।
असां गॾ ही रहिंदा हुयास
हा, मुंजी त मम् मुंजा मम्मी, मां और मुंजा पापा ई एन त असां पूने में अकेले ई रहिंदायूं, असां ट्रईं, हा!
हा, अच्छा त, मतलब की तांजी मम्मी छा कंदी तव?
मांजा मम्मी त जॉब कंदा तव।
अच्छा, मतलब केड़ी जॉब?
मांजा मम्मी त हो तव, छा चैबी आहयो पार्लर जो कम कंदा एन।
अच्छा अच्छा, के पांजो पार्लर त उनखे, तां चौ ता की कम कंदा एन।
न कम कंदा एन, पार्लर में कम कंदा एन।
अच्छा, जॉब कंदा तव।
हा हा, जॉब कंदा एन, मुंजी मम्मी पार्लर में। मतलब की पांजो खोलण़ो तन, त थोड़ी ट्रेनिंग वठण़ लाइ कंदा तव जॉब।
अच्छा-अच्छा
पो पा पांजो खोलंदासीं असां पार्लर, अऊं मुंजो पापा मुंजे पापा त लॉयर एन।
अच्छा, तांजा पप् पप्पा लॉयर तव, अच्छा, त हो बि पूने में ई एन?
हा, पूने में ई लॉयर एन और मुंजी मम्मी पूने में ई सिखंदा एन और मां बि पूने में ई आयां। अञा मुंजी बि जॉब, मां बि मतलब टीची, टीचर बि आयां और ई कंदी आयां।
अच्छा, तां त टीचर आयो?
हा, मां टीचर आयांव, अकाउंट्स जी टीचर आयां मां। नाईंथ नाईंथ टू ट्वेल औ टेन्थ टू ट्वेलथ् पढ़ाईंदी आयां।
हा
हा
हा, ॿयो?
मां जिम, जिम बि वय जिम ट्रेनर बि हुयमि मां ॿ महीना पहले, पर छॾे ॾिनो हो त मां।
शो शॾयवं, जिम ट्रेनर तो सुठी जॉब हूंदी आहे।
हा पर ऐंन मतलब ठीक आ मां बि छॾे ॾिनी वरे मतलब मज़ो नपो अचे मूंखे, त मां हाणे़ सोचो टीचर में मज़ो पो अचे मूंखे, त मां टीचर ई आयां हिन लांऐ।
अच्छा, त टीचर में पो घण़ा घंटा वञणो पइंदो तव?
बस मूंखे सुबुह जो वञणो पईंदो तव, जीअं सत्ते बजे वेंदी आयां मां और ऐंन हिकु ॿीं वजे ईनी आया घर, पो वरी थोणो रेस्ट वेस्ट करे रोटी-पाण़ी खाई करे, थोणी पांजी पढ़ाई-वढ़ाई करे, करे एमबीए जी पो मां ट्यूशन क्लासेस वठंदी आयांन, छहेें खां नव्वें।
त क्लासेस ॿि वठंदा आयो, त तां छा-छा कंदा आयो? त तांखे पांजे लाऐ टाइम मिलंदो तव
मिलंदो आं न पो ॾिसो नव्वें खां पो मुंजे वट टाइम ई टाइम हूंदो आहे, पो नव्वें खां पो मां हिक, हिकु ॿ घंटा जिम हली वेंदी आयां।
अच्छा, त तां रात यो जिम वेंदा आयो?
हा रात जो, पर मुंजो ॿुधायो? न हाणे़ पुणे में छा आहें, वॾी-वॾी हो आयेन सोसाइटियूं आऐन तं सोसाइटीयूनं जे अंदर ई ॿुधायाव, हूंदी तव जिम। त मतलब मुंहिंजे घर जे मथे ई आहेन, त पो छाजी दिक्कत?
अअअ हा ईय त बढ़िया तव यार।
हा, पो शा़जी दि क ता पो न हली वेदांइयूं असां मस्त हिकु घंटो करे अच्ची वेंदी आयां हा ॿियो छा, हा हो ॿि आहे। पो असां ॿुधायो रेंट भरंदा न जींअ असांजे घर जो रेंट मतलब तव्हांखे ॿुधायांव नथी आहे त हुन खां वॾी मतलब जिम जो कि पोच भरे रखंदा आहियूं। मतलबु सभिनि जो मुंहिंजी मम्मी मुंहिंजे पा पाण मुंहिंजो, ट्रे जो असां रेंट भरे रख जिम जो, पो वेंदा आहियूं असां जिम।
अच्छा हीयं हा, ह चाति बढ़िया आ न त तव्हां जे मतिलब रोटी खाई रखव?
हा रोटी खाई रखी, इढली ठाती हुई माने छोकी असां मां त हो खायां, हा रोटी ॿि ठाहींदी मतलब की न मां पहरियों डाइट जो ही ठाईंदी आं मां जिम कंदी आयां त पंहिंजो डाइट जो ठाहींदी आयां, त सूजी वारी इडली ठात इहो इ माने
अच्छा हा अच्छा-अच्छा त कीअं ठाती हुयव पो?
रवे जी ताल
अच्छा त कीअं ठाती हुयव?
ॾाढी मस्तु ठही हुयव, मां तव्हांखे रेसिपी भेॼियांव तव्हां ॿि ठाहे ॾिसिजो।
हा-हा तव्हां मूंखे भेजो हिन नंबर ते ई, हा मां ठाहींद हा मां ठाहीं मां त पंद्रहंनि ॼणनि जो गॾु ठाहींदी हुयमि।
जंहिं महिल असां सभु असां सभु गॾु हुयासीं न जंहिं महिल पो हाणे अलॻि थिया आहियूं। त हाणे सिर्फ़ु मम्मी पपा हिननि जी ठाहींदी आहियां और भाउ मुंहिंजो भाउ जेको चईंदो आ अगरि उहो ॿाहिरां खाईंदो आ त हुन लाइ न ठाहींदा आहियूंस। पो, पो अगर हुनखे इय थोड़ो अलग रोटी खपंदी तस थोड़ो आइटम खपन्दो तस। सुठो सुठो खपंदो तस। जीअं जीअं मम्मी मुहिंजी‌ मम्मी जीअं जीअं दाल बाटी इटली सांभर दाल पकवान हा मां न खाईंदी आहियां न पो मां थोड़ी खाईंदी आहियां मां पांजि जीअं। मूंग जी दाल थी वई उह पी रखी रुखी हा मां मां न खाईंदी आहियां जोकी हुन में दाल पकवान पकवान में केॾो तेल हूंदो आहे।
ॾाडो थाडो मां त ॿुधायांव घी में तरंदी आहियांव घी में पकवान तरंदी आहियां।
अच्छा त तव्हां बि त चयो था की तव्हां बि अ न डाइट कंदा आहियो त
हा त पाण ॿुधायांव सूजी सूजी वारा पकवान तरे खाईंदी आहियां घी में तरे खाईंदी आहियांव।
अच्छा ईअं त घीय सां वेट न वधंदो आहे छा?
घी में न बिल्कुल घी में थोड़ी न वेट वधंदो तव।
अच्छा हा ॿियो ॿुधायो तां तां खिलो छो ता?
न न मां थोड़ी ती खिलां।
तां खिलो था यार मां हेॾी फनी ॻाल्हि त कई कोने जो तां खिलो ता।
ता हाणे ‌कयव हाणे। खून वधएड़ो बि खपे न कहिंमल कहिंमल खिलण खपजे न खून वधंदो। तव्हां खिलण सां अऊं मुंहिंजो हल खून जी कमी आ न त डॉक्टर चओ तईं की ॻाल ॻाल में खिल दा कयो त नाहे हिन लाए।
अच्छा अच्छा इन लाए।
हा थोड़ो सो ईअं खिलंदी आहियां मां। विच विच हा त बि खिलंदा कयो।
हा
ॾिस इअ खून वदंदो आ तव्हांजो हिक ॿ किलो।
हा हा खून त पर मुंहिंजे में जाम आहे। ह मूंखे मूंखे खून वधाएण जी ज़रूरत कोन्हे।
मूंखे आहे न। पर ठीक आ हाणे तव्हां मुंहिंजी हेल्प करे था सघो न वधाएण में खून।
हा हा मां त तव्हांयि हेल्प कंदीसांव न।
हा हा तव्हां मुंहिंजा सहेली ठही आहियो न हाणे त।
हा त तव्हांजी उमर छा तव?
बस वि मांजी त उनीस साल ई आ।
अच्छा तव्हां उनीस साल में एॾो कम करे रखंदा आहियो?
हा तव्हां तव्हां कहिड़ी साल तव्हां घड़न जा
मां अठरा जी आहियां।
अच्छा अठराह तां त बस हिक महीना ई छॾन मतिलब हिक साल ई नंढा आहियो मूंखां हा।
हा हा तॾहिं असांजी वाइन मैच थींदी न।
हा सही आ न अचो घणी पुणे घुमण घुमायव। हिते ॾाढो सुठो अथव उन में क्लब बि अथव मस्तु सिंधी क्लब बि अथव। त तां हा हिकु ॿुधायंव सिंधी क्लब मतलब क्लब वारो क्लब न।
न।
क्लब वारो क्लब नथी चवां सिंधी मतलबु सिंधी माण्हू हुते रइंदाथव मतिलबु पूरो हिकु असांजो हो ठहिल। शाबाश, सिंधी सिंधी सिंधी नाच सिंधीअ खां सिंगीन थींदी अथव। हिते सभ सभ सिंधी सिंधी थींयो अथव, हा
हा, ॿियो? सभु बढ़िया हिक दम मां छा ॿुधायां। खंडवा में हेॾा केफे आहिन और हा कै फे जाम सारा आहिन और हिकु मंदिर आहिन, हिकु खाटू शाम जो मंदिर आ।
असां हाॾ।
एकादशी, हा हर ऐकादशी ते हुते हेॾा मस्त भॼन थींदा आहिन कल्ह ई हुई न एकादशी, त असां वया हुआयासीं।
हा, मांजो त घटि निकरण थींदो आ बाक़ी की माहिंजो झूलेलाल मंदर, मुंहिंजो घर जे साइड में ई आहे। त हुते ई वेंदी आहियां मां हा हुते बि मंदि
र आहे न।
मां हुते ॿुधायांव ॾ ॾहें बजे तक, त मां इअ कंदी अयां पो ॾहें बजे खां पो मंदिर हली वेंदी आहियां न सिनान पाणी करे करे पोइ ॾह खां ॿारहें, तक हुते वेठी हूंदी आहियां भॼन वॼन कंदी आहियां, सब कंदी आहियां।
अच्छा, अच्छा इअं। त मां त झूलेलाल, मंदिर में सेवादल आहियां मतलब सेवा कंदी आहियां हुते। हा मां हुते सेवा कंदी आहियां और जीअं हिनमहिल हाणे चालीह साहिब ईंदा त पूरो मेनेज करणो पइंदो।
हा।
हा त उहो, हा त उहो मेनेज वेनेज करण जो सॼो मुंहिंजो
थी वियो अथव रखांव ती।